हेलो नमस्कार
जी नमस्कार
जी आशा करैत छै जे आ स्वास्थ्य आओर प्रशासना ए आइ हम एक एहन वि विषय पर चर्चा करे चाहेब जे हमर मनुष्य जीवन मे जुड़त छै मुदा बहुत लोक ओकर वास्तविक मूल्य नहि बुझि पाबैत छै हम समयक महत्त्वपूर्ण पर गप करत चाहैत छी
हँ बहुत नीक विषय चुनलो वास्तव मे समय एहन सम्पत्ति छै जे एक बार चलि गेल फेर कखनो वापस नहि आबैत छै एहि कारण एकर सही उपयोग बहुत जरूरी छै
हुँ बिलकुल सही कहलियै हमर लागत छै जे जीवनमे सफल आ असफल लोकक बीच सबसे पैघ अन्तर समय उपयोग केँ कारणे होइत छै
हँ जे कोनो व्यक्ति अपन समय केँ योद्धा केओ धनाबन्त ढंग से उपयोग करैत छै ओ धीरे धीरे अपन लजजक नजदीकी पहुँच जाइत छै
कल्हि हम एक सफल वास्तविक साचकार सुने छलू ओ ओह छलाह जे हुनकर सफलताक केँ मुख्य कारण प्रभावी नहि बल्कि समयक अनुसार सेध उपयोग्त छल
ई बात बहुत बहुत प्रेरणादायक छै अक्सर लोकोग सोचैत छथि जे सफलता केवल भाग्य सँ भेटेत छै मुदा वास्तविकता मे समयक सही उपयोग बहुत पैघ भूमिका निभाबैत छै
हमरा लागैत छै जे विद्यार्थी जीवन मे समयक महत्वपूर्ण आओर बढ़ि जायइत छै क्योकि ओहि समय मे बनल आदत बुरी जीवन प्रभाव डालैत छै
बिलकुल जे विद्यार्थी समय पर पढ़ैत छथि नियमित अभ्यस करैत छथि आ अपन दिनाचार्य व्यवस्थित राखैत छथि ओ भविष्यमे बेसी सफल होइत छथि
काल्हि हम देखलहुँ जे बहुत युवा घण्टो मोबाइल आओ मनोरंजनमे समय व्यतीत करैत छथि मुदाऽ बाद मे समयक कमी मे शिकायत सेहो करैत छथि
हँ ई आधुनिक जीवनक एक गंभीर समय सँ बनि गेल छै समयक कऽ अभाव कम बल्कि समयक गलत उपयोग बेसी होइत छै
हमरा लागत छै जे हर व्यक्ति दिनक शुरुआत एक स्पष्ट योजनासँ करबाक चाही ताकि ओ जानि सकय जे दिन भरि मे की की काज पूरा करब चाही
सही कहली योजना बिना काज करब एहन छै जेकर दिशा बनी यात्रा करब
कल्ही एक शिक्षक कहैत छल जे समय सबस निष्पर्श चीज छै किएकि अमीर गरीब सभ केँ दिनक समान चौबीस घण्टा भेटैत छै
व ई बहुत गहरी बात छै अन्तर केवल एहि बात मे होइत छै जे केकरा ओ बे चौबीस घंटा केना उपयोग करती छथि
हमरा लागैत छै जे समय हां बचेब सेहो एक एक कला छै आवश्यक विवाद आलस्य आओर टामोलटल समय सबस पैघ शत्रु छै
बिल्कुल टाल मोटलक आदत धीरे धीरे मनुष्य्यक प्रगति के रोकि छै ते छै
सच कहू तऽ समय एक एहन शिक्षा छै जे हर दिन किछु ने किछु सिखाबैत छै मुदा जे व्यक्ति ध्यान नहि देैत अछि ओ सीख नहि पाबैत छै
हँ अनुभव आ समय मिलयके मनुष्यके परिपक्व बनबैत छै
हमरा लागैत छै जे समयक सम्मान करनिहार व्यक्ति तें दोसर लोकक समय सेहो सम्मान करैत छथि
सहि बात समयक पाबन्दी केवल आदत नहि बल्कि चरचित्रक पहचान सेहो छै
कल्हि हम सोचैत छलहुँ जे यदि मनुष्य अपन समय केवल दस प्रतिशत सेहो बेसी प्रभावी ढंग से ऊपर उपयोग करल लायक त ओ ओकर जीवनमे बहुत पैघ परिवर्तन आबि सकैत छै
बिल्कुल छोट छोट सुधार लम्बे समय मे बहुत पैघ परिणाम देैत छै
बहुत नीक चर्चा चलि रहल छै मुदा समय प्रबन्ध आधुनिक जीवनमे समयक चुनौती आ सब फल लोकौकिक आदत पर आर ग्र ग्राही से चर्चा खराबक बाकी
हँ जी एहि विषय पर चर्चा बहुत रोचक छै आ एखन बहुत किछु जानबाक बकी छै
तखन अगिला बातचीत मे हम समय पर प्रबन्धक व्यापरिक दैनिक आलसी आओर मुक्तक लक्षण प्राप्त के समयक भूमिका पर विस्तार तरस स गप करब
बिलकुल जी समय प्रबंधन पर चर्चा बिना एहि विषय के पूरा बुझब कठिन छै आइ काल्ही लोकोग सब व्यस्त तब बहुत रहैत छथिन मुदा उत्पाद उत्पादक कतेक छथि ई सभसँ पैघ प्रश्न छै
सही कहलियए बहुत लोको दिन भरि काज करैत छथि मुदा दिनसँ समाप्त होय पर लागैत छै जे कोनो महत्व पूर्ण उपलब्धि हासिल नहि भेल एकर मुख्य के कारण समयक असङ्गठित उपयोग होइत छै
हमरा लागत से जे समय प्रबंधनक पहिल कदम ई छै जे मनुष्य अपन पर उ प्राथमिकता स्पष्ट करियर जे लक्ष्य स्पष्ट नहि रहत से समय अपने आप व्यर्थ काजमे खर्च जाैत छै
बिल्कुल बिल्कुल कहली हम एक पुस्त तक मे पढ़लहु जे सफल लोक पहिने बहुतपूर्ण काज पूरा करैत छथि तखन बाद दोसर कागज पर ध्यान दैत छथि
हँ ई आदत बहुत उपयोगी छै जतेक महत्वपूर्ण काज के टालब ओतेक मानसिक दबाव पड़त
हँ हमरा लागैत छै जे आधुनिक तकनीक समय बचावय लेल बनल छै मुदा कतेको बेर ई समय नष्ट करबा सबस पैघ कारण बनि जाइत छै
सही बात मोबाइल छोट छोट वीडियो आ लगातार आबि रहल सूचना लोकोक ध्यान के टुकड़ा टुकड़ा देैत छै
काल्हि हम अपन एक मित्र से गप करैत छलहुँ ओ कहैत छल जे ओ पढ़बाक गेल बेसीत इच्छा मुदा पाँच मिनट बाद मोबाइल देखैत लागैत अछि आ देखते देखते एक घंटा बित जाइत छै
हँ ई समस्या लाखो युवा सभक के बीच देखल जा रहल छै जे एकाग्रता आब सबसे मूल्यवान क्षमता बनि गेल छै
हमरा लागैत छै जे जो व्यक्ति दिन मे केवल दू घंटा से पूरा ध्यानसँ कागज कराय तऽ ओकर परिणाम सामान्य दस घंटा सऽ बेसी प्रभावशाली भ सकैत छैय
बिल्कुल समयक मात्रासँ बेसी महत्व समयके गुणवत्ताके रहे छैय
हँ कल्हि हम कल्हि एक सफल उद्योगपति कहैत छल जे ओ सब दिनक शुरुआत सबसे कठिन काज स करै छथि जाहि से बाकी दिन अपेक्षाकृत सामान भऽ जाइत छै
ई बहुत उपयोगी रणनीति छै कठिन काज पूरा होइ पर आत्मविश्वास सेहो बढ़ैत छै आ मोन हल्का करैत रहै छैय
हँ हमरा लागैत छै जे समयक सही उपयोग केवल धन कमायक लेल नहि बल्कि परिवार स्वस्थ और आत्मविश्वास लेल सेहो जरूरी छै
बिलकुल सही जे मनुष्य पूरा समय केवल धन कमाई मे लगेत हेतै जीवन दोसर महत्वपूर्ण पक्ष कमजोर सकैत छै
सच कहलु तू सच संन्तुलित सिखाबैत छै जीवन मे काज परिवार मित्र व्यवस्था और सिखबाक भी संतुलित बहुत जरूरी छैय
हँ हँ ओहो जे व्यक्ति ई संन्तुलन बना लैत छथि ओ दीर्घकाल मे बेसी सन्तुष्ट सफल रहैत छथि
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे समय वास्तवमे जीवनक मुद्रा जेका जे जेना धन खर्चा होइत छै तेना सेहो चर्चा होइत छै। मुदा समय फेर कमाओल नहि जा सकैत छै।
ऊ तॅं ओना बहुत गहरी छै जे धन हरायर पर पेड़ प्राप्त कयल जा सकैत छै। मुदा समय हरायल पर ओ सदा लेल चलि जाइत छै।
हमरा लागैत छै जे युवा अवस्थामे समयक मूल्य समझनाइ सबसँ बेसी जरूरी छै किएकि एहि समयमे गेल गेल निर्णय पूरा भविष्य निर्धारित करैत छै।
बिल्कुल युवा अवस्थामे विकसित एकल गेल आदत, अनुशासन आ स्वस्थ जीवन पर साथ रहैत छै। बहुत नीक चर्चा रहल छै। मुदा समय आ सफलता, समय आ व्यक्तित्व निर्माण आ समय आ इतिहासक सहमत पर औरा गहराइसे चर्चा करबाक बाकी छै हेलो
हूँ
हेलो
हँ सही हमरा विश्वास छै जे जो लोकसभ समयक वास्तविक मूल्य साजे जयत सामाजिक बहुत समस्या अपन आप के भय जायत
बिल्कुल समयक सम्मान करनिहार व्यक्ति अक्सर अपन जीवन अपन सम्बन्ध आ अपन भविष्य तीनोकेॅं बेसी सफल ढंगसे संभालि पबैत छथि।
जी सही, समय का सफल- सम्बन्ध पर जतेक विचार करै छै ओतेक स्पष्ट होइत छै जे दुनियामे लगभग हर पैघ उपलब्ध समयक सही उपयोग परिणाम छै
बिल्कुल सही इतिहास मे जतेको महान वैज्ञानिक लेखक नेतय आ उद्यमी भेल छथि सभक एक समान विशेष तऽ रहल छथि छथि ओसभ अपन समयक मोन बुझैत छललाह
हू कहली हम ए पीज अब्दुल कलामके जीवनके बारेमे पढ़ैत छलू ओनहर दिनचर्या बहुत अनुशासित छल आ ओ समयक सदभ पर बहुत जोर दैत छलाह
हँ एहन व्यक्तित्व सब एहि बातक परिमाान छथि जे सफल अचानक नहि अबैत छै बल्कि वर्सो निरन्तर ओकरा समयक सही निवेश सऽ प्राप्त होइत छी
हमरा लागैत छै जे समय केवल घड़ित सुनी नहि छै बल्कि जीवनक दिशा तय करब शक्ति छै
ठीक है